हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार
सब ठीक छै न
सब ठीक छै
कल्हिय हम अपन गाम कऽ कतेको किसान सब हक से भेटत करैत रही। ओ सभ कहैत छला जे खेतीक संग संग पशुपालन करला से आय बढ़ैत अछी आ परिवारक आर्थिक स्थिति सेहो मजबूत होइत अछि।
बिल्कुल पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था कऽ बहुत मजबूत आधार अछी एहि माध्यम से दूध दही घी अंडा अन्य उपयोगी वस्तु प्राप्त होइत अछी जाहि से परिवारक आय में वृद्धि होइत अछि।
हमरा देखबाका में आयल जे बहुत किसान गाय भैंस। बकरी आ मुर्गी पाली केँ खेती संघ अतिरिक्त आमदनी अर्जित करैत छथि।
बिल्कुल खेती आ पशुपालन एक दोसर पूरक छति पशु से प्राप्त गोबर बढ़ाबे में बहुत उपयोगी होइत छै।
भेंसा पशुपालन कारने ग्रामीण पारिवारिक केँ वर्ष भरि नियमित आय कऽ स्रोत भेटैत रहैत अछि।
ई बात सही अछि दूध आ दूध जे पेय पदार्थ बेचिके किसानसभ प्रतिदिन आय प्राप्त करैत छथि।
आ पशुसभक उचित देखभाल बहुत जरूरी अछि नहिते ओ बीमार सकैत अछि
समय समय पर टीकाकरण स्वच्छ भोजन आ साफ वातावरण देनाय प्रत्येक पशुपालनक जिम्मेदारी अछि।
पशु सभबके पौष्टिक आचार चारा अप पर्याप्त पानी दे देब सेहो आवश्यक अछि।
पास पशुए अधिक दूध दय छथि आ किसान के अधिक लाभ होयत अछि
सरकार सेहो पशुपालन के बढ़ावा देबा के लेल अनेक योजना चला रहल अछि
हँ प्रशिक्षण शिविर सुविधा आ पशु चिकित्सा से किसान सबके बहुत सहायता भेटय अछि
कतेको युवा सेहो पशुपालन अपन व्यवसायक रूप मे अपनायब अलग अ छथि
ई बहुत सकारात्मक परिवर्तन अछि स्व रोजगार दृष्टी सँ पशुपालन बहुत लाभदायक छथिन
बकरी पालन आ मुर्गी पालन सेहो कम लागत मे शुरू कयल जा सकैत अछि
कोनो छोट किसान सभ लेल ई बहुत उपयोगी विकल्प मानल जाय‌त
पशुपालन परिवारक पोषण स्तर सेहो बेहतर होइत अछि
सही कहलियै दूध दही अंडा अन्य पौष्टिक भोजन परिवार के स्वस्थ्य बनाबैत अछि
पशुपालन के सुरक्षित रखबाक आवश्यकता अछि
हँ स्वच्छ वातावरण रहला से बीमारी सम्भावना बहुत कम भएल जाइत अछि
पशुपालन ग्रामीण बेरोजगारी कम करबाक सेहो सहायता अछि
सही कहलियै एहि माध्यम से हजारो लोकनि के रोजगार भेटैत अछि
करबाक चाही
हँ वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन करला से उत्पादन आ लाभ दुनू बढैत अछि
पशुपालन के महत्वपूर्ण आधार
हँ ईहे विश्वास अछि खेती संघ पशुपालन करला से किसान आत्मनिर्भर बनी सकैत अछि
समय पर इलाज भेला से पैघ नुकसान से बचल जा सकैत अछि
पशु सबके प्रेम आ उचित देखभाल देल जाय तो ओ स्वस्थ रहैत अछि पशु सबहक क सेहो स्नेहक आ देखभाल बुझैत छथि
हँ आधुनिक डेयरी फार्मिंग सेहो तेजी से लोकप्रिय भए रहलै
दूध उत्पादन बढ़ैत अछि आ रोजगारक अबसर सेहो बढ़ैत अछि पशुपालन महिला सब सेहो आत्मनिर्भर बने
बहुत महिला दुग्ध उत्पादन से माध्यम से परिवारक आय मे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथिन।
जैबिक खेती लेल गोबर अमूल्य संसाधन अछि।
गोबर गेस स यंत्र ऊर्जा सेहो प्राप्त कयल जा सकैत अछि।
ई पर्यावरण संरक्षण आ ऊर्जा बचत दुनो लेल लाभदायक अछि।
बिलकुल पशुपालन में धैर्य मेहनत आ अनुशासन बहुत आवश्यक अछि।
हमरा विश्वास अछि जे पशुपालन से किसान सबक जीवन स्तर आओर बेहतर होयत।
हमरो पूर्ण विश्वास छै जे ग्रामीण समृद्धिक प्रमुख माध्यम बनत।
युवा सभके सेहो पशुपालनक प्रति जागरूक बनबाक आवश्यक अछि।
बिलकुल नव सोच आ आधुनिक तकनीक पशुपालन ओरा सफल बनी सकत अछै
आइ चर्चा के पशुपालन मे महत्व बहुत नीक से बुझाय
हमरो खुशी भेल जे एहन उपयोगी विषय पर विस्तार
अगल बार फेर कोनो नव कृषि आ ग्रामीण विकास से जुड़ल विषय आब छै
बिलकुल बिलकुल आशा करै छी जे किसान सब के आधुनिक पशुपालन अपना आत्मनिर्भर
कहली यहाँ पशुपालनक महत्व पर बहुत नीक जानकारी देली अभी बताउ आधुनिक समय मे पशुपालन किसान सब लेल कतेक लाभदायक बनि रहल अछि
आधुनिक तकनीकी आ वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से पशुपालन पहिने से बहुत बेसी लाभदायक गेल अछि किसान सभक कम समय मे बेसी उत्पादन प्राप्त रहल अछि
बहुत खुशी क बात अछि नव तकनीक अपना वला किसान आर्थिक रूप से जल्दी मजबूत बना क छथिति
डेरी फार्म बकरी पालन मुर्गी पालन आ मछली पालन से पशुपालनक महत्वपूर्ण भाग छथि जाहि से नियमित आय प्राप्त होइत अछि
हू व्यवसाय सबमे मेहनत स स उचित प्रशिक्षण सेहो बहुत आवश्यक अछि
जे पशु सबके समय पर टीका दवा आ संन्तुलित भोजन देल जाय तऽ ओ स्वस्थ रहैत छथि आ अधिक उत्पादन दैत छथि
स्वच्थ पशु किसानक सबसे तेज पूँजी मानल जाइ छथि
गाम मे बहुत महिला सेहो पशुपालन करैत छथि आ परिवारक आय बढ़ावे मे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथिन
ई महिला सशक्तिकरण बहुत नीक उदरण अछि पशुपालन से महिला सब आत्मनिर्भर बनी रहल
गोबर से जेैविक खाद तैयार खेती उपयोग करला से माटि उर्वरता बढ़ैत अछि
जैविक खेती पर्यावरण लेलऽ सेहो लाभदायक अछि
पशुपालन बेरोजगार युवा सभ के स्वरोजगार अवसर सेहो भेटैत अछि।
ई सही बात आ छै कम पूंजी मे शुरू कयल जा सकनी है व्यवसाय बहुत उपयोगी अछि।
समय समय पर पशु चिकित्सा सलाह लेव सेहो बहुत जरुरी अछि।
ह नियमित स्वास्थ्य परीक्षन से बीमारी खतरा बहुत कम बय जाय
रसूलके साफ सुथरा आ हवादार रखबाकऽ आवश्यकता छै
स्वच्छ वातावरण रहला से पशु सभ स्वस्थ रेह क्षति या उत्पादन बढ़ेत
बहुत किसान। दूध से पनीर दही घी मिठाई बना अतिरिक्त दऽ अर्जित करैत छथि
इ मूल्य संवर्धन बहुत नीक उदरण अछि एहिसँ आय मे वृद्धि होइत छै।
पशुपालन मध्यमासँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेत अछि
ह ग्रामीण विकास मे पशुपालन के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण अछि
सरकार कऽ प्रशिक्षण कार्यक्रम मे भाग लेलासँ किसान सभके नव जानकारी भेटैत अछि
तहि के लि ज्ञान प्रशिक्षण सफलता प्राप्त करबाक आधर अछि।
पशु सभके प्रेम आ धैर्य से पाबल पालव सेहो बहुत आवश्यक अछि छै।
ई सही बात अछि। नीक व्यवहार से पशु सभ स्वास्थ्य आऔर सक्रिय रहैत छथिन।
वैज्ञानिक पद्धतिस पशुपालन कलऽ से उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि होइत अछि।
ह आधुनिक तकनीक अपना वाला किसान नदीक सफल होइ छथिन।
पशुपालन आ खे खेती मिली के किसान। किसान के आत्मनिर्भर बनैत अछि।
ह बिल्कूल ई दुनू एक दोसरा पूरक छथिति।
प्रत्येक गाम मे पशु चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध रहबाकऽ चाही।
हँ जसे किसान सभके समय पर चिकित्सा सुविधा भेटत
पशुपालन देश मे दूध उत्पादन सेहो बढ़ैत अछि।
ह
ई देशक पोषण आ अर्थव्यवस्था दोनो लेलऽ लाभदायक अछि।
ह युवा सभके पशुपालन प्रत्ये सकारात्मक सोच विकसित करबाक आवश्यकता अछि।
ह पशुपालन भविष्य एकटा सफल व्यवसाय बनी सकैत अछि।
हमरा लगैत छै। जे पशुपालन ग्रामीण जीवन के समृद्ध आधार अछि।
हमरो ई विश्वास छै। जे मेहनत आ सही योजना से किसान अवश्ये सफल हो होइत
अच्छा अच्छा से पशुपालन महत्व आर स्पष्ट बुझाए
हमरो बहुत प्रसन्न भेल एहन विषय पर चर्चा सदैव प्रेरणादायक होई त अछि।
सही कलियो प्रत्येकऽ किसान के आधुनिक पशुपालन अपनाबे प्रयास करबाक चाही।
बिल्कूल बिल्कूल न सोच आ मेहनत सफलता अवशसँ आनैत छथि।
पशुपालन से गामकऽ आर्थिक स्थिति सेहो मजबूत होयत छै।
ह आत्मनिर्भर ग्राम मे मजबूत राष्ट्र आधार होत छै। सँ अनुशासन आ नियमित पशुपालकमे होयबाक चाही।
ह आशा करै छी। आगे चल करे आओर बेसी युगा पशुपालन अपनात
हमरा पूर्ण विश्वास छैय जे ई क्षेत्र उज्ज्वल भविष्य प्रदान करत
आशा करै छै। जे पशुपालनक मध्यम से किसान स आत्मनिर्भर बन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत रहता सम्पूर्ण देश कऽ विकास मे महत्वपूर्ण योगदान देता
बिल्कूल काली आ आधुनिकी पशुपालनक महत्व पर विस्तार से बताउ अब ई बताउ जे पशुपालन वैज्ञानिक धान से कल जाइ त किसान सभके कोन कोन लाभ घट सक छै।
वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन करल से पशु सभ स्वस्थ रहै छथि। दूध उत्पादन भढ़ैत छै। आ किसान चके पसु आथिन लाते
ई बहुत नीक बात अछि। आधुनिक तकनीकि अपनावला से मेहनत कम लगैत अछि। आ उत्पादन गुणवत्ता सेहो बेहतर होइत अछि।